हैलो
जय झूलेलाल -जय झूलेलाल
जय झूलेलाल दीदी हा ॿियो कीअं? बढ़िया
नाश्तो चवां थी, नाश्तो वग़ैरह थी तव?
हा -हा थी वियो आवाज़ थोरी उहा पई थिए। हा फ़ुर्सत थी यासीं, आवाज़ थोरी माइनर हो पई कटिजे थी। मु मुंहिंजी
थी अचे, त हुन जी कटियासि त पोइ तव्हांसा ॻाल्हायां थी चालू ई रखजो न।
हा, कटिजो न फ़ोन हा-हा। हा -हा, हा हाणे अचे थी साफ़ु आवाज़ु।
हा- हा हिकु मिंट ह अरे!
हा दीदी! ॿियो ॿुधायो
फ़ोन फुर्सत थी यव भइया जन विया दुकान?
हा, अॼु थोरी छुटी कई तऊं तबियत थोरी ढीली हुयन बैंक जो बि कमु हुयनि
त मौसम जे करे तबियत ईअं रहे थी न।
हा ऐं वरी थोरो चयऊ, बैंक जो बि कमु निपटाए अचां थोरो सो त इन करे वरी अॼु छुटी कयूं।
ह मुंहिंजो बेटो त वियो आहे स्कूल, अॼु ज़िदु करे पियो की मा नवञा मौसम बि ख़राबु आ वरी ॿार आहिनि न नंढ़ा त केॾी महिल मन थिए थो पढ़ाईअ जो, केॾी महिल नथो थिए
हा उहो ॿारनि जो त जॾहिं सम्झायूं था भई न पढ़ाई ॾाढी ज़रूरी आ उन खां मूं न उहो कयो।
ईअं फ्री टाइम हूंदो आहे न त ईअं सम्झाईंदी रहंदी आयांसि पर हे ऐं टाइम ते स्कूल जे टाइम तेहो करे पियो त, पहिरियों त नाश्तो -वाश्तो ॾेई करे टीफिन पैक करे पो सम्झाइण वेठी मास, हिननि समझायस मुंहिंजे समझाइण खां बि बि हिननि जो सभु खणीं ईदो अथनि इहे त वधीक जुड़ियल आहिनि।
न उहो ॿार आहे न पंहिंजे पापा सां वधीक ई जुड़ियल हूंदा तव इन ॻाल्हियुनि में सम्झाइण जी ॻाल्हियुनि में। अउं इ हिते ई वरी खाइण पीअण जी ॻाल्हि हूंदी आ न पो मम्मीअ खां
सच तव की पापा ब आहिनि, पापा हर शइ मञी वेंदा आहिनि न। त इन लाइ उहे बेस्ट आहिनि, इते खाइण पीअण जीअं चयव हिन महिल खाइण पीअण जी ॻाल्हि हूंदी त मम्मी यादि ईंदी तनि। ख़बर अथनि की हिते हिते खाइण पीअण जी पूर्ती, हिय ही कंदी।
हा मम्मी ठाहे ॾींदी छोजो करे खाइणु पीअणु।
हा हा
हा सही आ, ॿियो तव्हांजी गुड़िया छा ती? चरे पई हाणे
उहा बीटेक ती, करे त आयल आहे हिते ऐं महिल
अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया आहे।
ॿाहिर पढ़ंदिया न हाणे
उते मन विच में डिस्टब थी वियो हुसि पढ़ाई य जो वरी हुन खेन समझाईंदा माउ थीअ पटिजंदी आहेय, लेकिन सब वधीक पटजंदी तन, त काई ॿि ॻाल्हि हूंदी न पापा सां शेयर कंदी आ मूसां न कंदी आ एतिरो
हा न धीअरु पाण, धीअरु पाण पापा खां वधीक ई जुड़ियल हूंदी तव इहो मां ज्यादातर ॾि ठो आ असांजे घरु त काने का गुड़िया
न हींअ शेह न वठणी आ भला हेन
हा
चवंदी पो उहे हा करे रखंदा, त झट रेडी थी वेंदा इन हो
हा सई आ सई ॻाल्हि आ
कि धीअ जे टेम ते ए टी एम कार्ड कमु कंदो तवु जरूरी तव्हांजो
रूरु ह हा हा छोक धीअ, छा एन चवंदा इन धीअ भाॻनि वारनि खे़ मिलंदी आ
हा, उहो त आहे पर पुट्रन खे नथा करे सघूं पुट बि घटि कान न अॼुकल्ह सुख सभु ता ॾियन प्या धीअर हुजनि पुट
त आहे पर हिकु ॻाल्हि इह चवणी तव शुरू खां ई मतलबु पहले छा आहे न की ॾिस पो ॿुधो हूंदव त धीअर न खपनि, धीअर न खपनि अउ हाणे त धीअर
धी हुई तव सभु कोई चंवदो आ भली हिकु धीअ हुजे तॾहिं बि औ ऑपरेशन कराए वेइ ता रहनि न ठीकु आ, भलीे धीउ पतो हुजे इक्वली ता समझनु
हा हाणे, हाणे इयो थियो तव मतलबु विचार हाणे बदिलजिया तव माण्हुनि जा न त पहले त केॾो हो हूंदो हो
कयो आ जेको असां सही चुकिया यूं पो लॻंदो आन असांजा ॿार उह न सहन
हा इन करे त पढ़ाईअ ते केॾो मतलब हो कंदा रहंदा आयूं समझाईंदा रहंदा आयूं।
त उवई समझाईंनस हिनन खे जेॾी मल मन थोरो सो थियुस न लॻे तो कि पढ़ाई में थोरो घट तो वञे, हे मेन न आर्ट सां वधीक जुड़ियल आहे बेटी याने आर्ट घर मेन ड्राईंग, पेंटिंगयूं या
अच्छा हा
इते आर्ट वर्क हिन उनन में अ एक्टिव आ त पहिरियू शुरू में चऊं त इयो कर त चए पेई न बी टेक कना ऐं बीटेक कए थोरो सो टफ़ लॻो हूंदस त चए पई मम्मी थोरा टफ़ आ, न करे सघंदम या ईअं किह हिमल ई हार न मन तोखे कहणो ई थई पो ॿि असां वेठा ई एन न, भली तोखे जेको रिज़ल्ट आहे।
हा, न पहले सां ई ॿारन खे हों, व तो कजे न त भई न तोखे हेतरा माक्स वठ खण वठी अचणा तई, खणी अचणा तई तोखे। मतलब, पो वरी ॿारन जे मथां छाहे न की जोर तो पए न। त पो ॿार हो ता थियन
नंढी क्ल नंढी क्लासन में त इयो जो ॾौ ॾिदा हुआसीं असां, पर जीअं जीअं ॿार थीयो न टिनएजर्स त, अची वई टीनएज में त पो हुनखे, परे करे रखयो भई पहरियों त प्रेशर ज़रूरी आह की उनंखे सम्झण अचे कि नमबरन जी बि वैल्यू आहे पंहजी जॻह। पो वरी छॾ असां हट कंदा वियासीं इन मामले सां, की हाणे ॿार पाण सम्झदार थियो आह त पाण सम्झे की मूंखे कीअं नंबर आ या कीअं त्वहांं अगते तॾीअ इन लाइ बि असां चयोसि भई पेंजो मन तस त भली करे, असांखे बि कोई ज़बरदस्ती कान्हे।
हा अॼकल्ह त ॿार जंह में पाण रुचीअ सां करण चाहिन, बस करन। मुंजो बि हाणे बाबू आह, त पढ़ाईअ में ॾो मन, न नथो, न न नथो मन ॾेखारे।
अच्छा
त उहोई चवां पई की न, न त भई नंढे हुय नंढो हुयो तेस जेस ताणी मां कराई मांस पढ़ाई मां त पूरो ओ कयो पंहिंजी, महनत कई।
त न की जेतरो असां पढ़ाए था सघूं असां पढ़ाईंदास। पो त ट्यूशनन जे हवाले थियन था ॿार।
हाणे असां मां एतरी उहा आयां कान, पढ़यल लिखियल। मां चवंदी आयस भाई तोखे हाणे समझणो पाण खे ई तई अॻते।
पढ़ायूं ईन न पहले ॿियूं पढ़ायूं, हाणे थोॾे अञा हार्ड थींदि थियूं वञन।
हा। हाणे हिन् त पढ़ाइन में अऊं सम्झण में उन असांजे बस जी कान्हे।
पर हिननिखे अञा फैसिलिटी वधीक मिली वई थनि, ॿारनि खे अॼुकल्ह जे। भई मोबाइलनि में ब में ऑनलाइन क्लासियूं अलॻि, यूट्यूब में हर त हुनजे लाइ डिटेल में सम्झाइनि ता ट थ अचनि पढ़नि त इहे याने उननि खे वधीक मिली थी वञेनि, फैसिलिटी असांखे एतिरी काथे किथे हूंदी हुई, असां ट्यूशन बि कोई ॿार पढ़ंदो हो चवंदा हा अरे गधो आहे छा जो ट्यूशन तो पढ़े।
हा
हले ऐं हाणे, टूशन त बिल्कुलु फैशन थी वियो आहे, ज़रूरत थी वई आहे हिकदमि
हा ट्यूशन वरी ऑनलाइन बि त खपे, अऊ हूअं बि खपे, अऊ असां बि मतिलबु पूरे तरी कि असां मना कहिं ॻाल्हि जी न कंदा आहियूं ॿारन खे। त भई तव्हांखे जेको खपेव, तव्हां ॿुधायो। भई हिन लैपटॉप खपई, उहो वठी ॾिनोसींन बार
हा असां बि ईअं ई बेटीअ खे तॾहिं वठी ॾिनोसीं, की हाणे एज ॾिसी करे ई वठी ॾींदा आहिनि, जीअं मोबाइल पहले असां न वठी ॾिनीसि, पहिरियों दूर ई रखूंसि पिया, पर विच-विच में लॉकडाउन खां पोय हिन जे फ़ोनु सज्जो ॾींह, हिन लाइ की लॉकडाउन जे टाइम ‌में फोन घर में ई वेठा ॿारु, न हेॾे वञनि होॾै अ फ़ोनुनि में जुड़िया वरी हुन खां पो ऑनलाइन क्लास ते जोर थी वियो, हुनजो लॉकडाउन ल ॻल वताए भई, घर में ई पढ़ो, घर में ई पढ़ो त उ आदत पंहिंजी वियनि
हा
उन्हनि खें उहे शेयूं खपनि ई खपनि चाहे ऑफलाइन पढ़नि चाहे न पर लेकिन ऑनलाइन वारियूं त खपनु ई खपनि पढ़ाइन
हा न उवे त जरूरी आहिनन करे मां असां बि मना न कईसीं, पर हाणे वरी चवंदी आयसि मन त ॾेखार न भई पंहिंजो वरी हाणे सभु कुझु तोखे वठी ॾिनोसीं, हाणे मन ॾेखार बसि पंहिंजो पढ़ाईअ ते।
हा माउ- पीउ कॾहिं बि न कंदा आहिनि। जेतिरो हूंदो अथनि उनखां वधीक ई ॾियण जी कोशिशि कंदा आहिनि ॿार ी ब सभ
लगंदो आ, असां न पढ़ियासीं न ध्यानु हाणे असां नथा ध्यानु ॾेई सघूं।
पर मां पहिले स्कूलनि में टीचर ॾाढा सुठा मठा हूंदा ह याने, हा ॿाहिरि असांखे एॾी हिननि जी ज़रूरत ई न पवंदी की ट्यूशनुनि जी जीअ हिन पर हाणे स्कूल में जेके टीचर आहिनि उहे एतिरो ध्यानु ई नथा ॾियनि।
न -न उहो हिननि जो हाणे मतलबु हटी वियो आहे ध्यानु।
फॉर्मेलिटी जो पढ़ाइनि था, या न त ख़ुदि टीचर ई पी डीएफ था मोकिले छॾनि हिन मां पढ़ो त ॿार कंदा ई न फ़ोन में
ॿियो शा। न उहा असांखे त वरी इहो सभ समझ में बि नथो अचे छा आहे? त मां त चवंदी आयांस भई समझणो करणो तोखे ई तई हाणें। पंहिंजो तोखे ई सेट करणों तई सभ। भई कीअं पढ़ाईअ ते ध्यान ॾींदे तॾहिं अगते वधंदे
पाणे ई याने ध्यान ॾे पई पर हिक जेॾीमल मन उदास थींदो आह त मा पी याद ईंदा आहिन न पापा खे चएस पई। इ न मूंखे थोरो थो समझ अचे मन थोडो घट ऐं ॿाहर रहंदो आह ॿार त खाएंण पीअण बि सही कान्हे न त उई रोटी पाणी सही थी मिले न कुछ त ॿार थोडो वीकनेस अची ती वञे वरी मन बी न लॻे ॿई ॻाल्हियूं करन छा त हिनजे करे ई पंहिंजी ॻाल्ह ऐं सुठो थयो शेयर कयंई त हुन सोल्यूशन कॾयई समझायण जी कोशिश कंदी पापा
हा न उह ॿारन जी न जेम हा हा थोडी थोडी हुन ॾींहंन में पुछण खपे भई तोखे कोई परेशानी त नाहे तूं पंहिंजी हर ॻाल्ह जीअं ॿार खुली करे ॻाल्हाए सघे। कन असां सां। भई हुनन सां जॾी अ
कॉल बि कंदाअसीं हिन करे हुन सां की कुछ बी
अ असां जॾहे हुनन सां खुली करे ॻाल्हाईंदासीं हुनन जी समस्या जो समाधान कराईंदासीं समझाईंदासीं त हो बी असांखां पो हो न कंदा। लिकाईंदा न काई ॻाल्ह।
हा मम्मी जन छा आहे की घर में ईन त हमेशा थोडो डाटंदियूं थोडो प्यार कंदियूं पो पापा ॼन केॾी केॾी माल त अचन त ओ प्यार ई प्यार ॾींदा आहिन त हमेशा ही प्यार हुन पापा जन सां जुड़ी ऐं उन्हन सां ई शेयर करे रखंदा आहिन जेकी ॻाल्ह हूंदी आह त हिन बी पेहरव पापा सां ई शेयर कईं ॻाल्ह भई हिंअं न त मासां त थोडो घट ई कंदी आह शेयर त लगत बी मतां ॾाडे पो पापा सा बिल्कुल फ्री थी करे शेयर कंदी आ।
सही आह ॿियो न
बढ़िया आहे।
हा पांण करे वती बी टेक्स तैयारी हाणे सुठी तरह सां मन लॻी वयो तस न हाणें पापा जे समझाइण खां
हा हा हाणे लॻी वयो
हाणें
पर अञा रोटीअ जे करे लॻे तो पियो अगर हिते सुविधा हुजे त हितेई घुराए रखंउस त हिते ई करे ॾीद
हा छा आहे न की लॻंदो त आहे न अॼुकल्ह ॾिसो ॿार हिक या ॿ कंहिंखे सभ हां वधीक त ॿार आहिन कान त लॻंदो आह पंहिंजी अखिंन जे अॻियां हुजन त असां थोड़ो बढ़िया तरी
मेन औपचारिक केॾी महिलु वीडियो कॉल ते इ मुंहुं लथल या इअ तबियत ख़राब में ॾिसूऊं ता न, पोइ मन पिघल जी तो वञे की अरे ॿारनि खे ईअं मोकिले था छॾऊं ॿाहिरि, भई ॿारनि सां दूर
हा सही आ, न नथो पोइ असांजो बि मनु थोरी लॻंदो आ ॿारनि जे बिना वरी। ॾिठो वञे त।